हेलो
अहाँ के आवाज बड़ा धीमा आबै छै।
जी नमस्कार
जी नमस्कार और बताउ अहाँके की हाल छै?
जी इहां के हाल सब नीक छै अहाॅं के कहै छी अहाॅं के की हाल छी?
हमरो इहों के हाल सब नीक छै अहाँके खाना पीना भऽ गेल छै
जी यहाँ के खाना पीना हो गेल छै अहाँके ऐसे खाना पीना हो गेल छी?
जी हमरो खाना पीना हो गेल छै, की खेल खेलै छी?
जी हम तऽ खेलबे करै छी अहाँके बतैबे ना करले छी हम काम करै छि तऽ खेलै छियै
बड़ा नीक काम करै छी
जी आऔर कहै छी ना अहाॅंके पढ़ाई लिखाई कइसन चलै छै?
पढ़ाई लिखाई सब नीके चलै छै अहाॅं के पढ़ाई लिखाई बताउ ने केना चले छै?
इहों के पढ़ाई लिखाई बड़ा निक चलै छीयै।
अ नीक से चलै छैय नु
जी नीक से चले छैय आऔर कहै छी ना अहाँ के पढ़ाई लिख आ में कोनो दिक्कत ना नु छियै
जी ना कोनो दिक्कत ना छैय अहाँ के पढ़ाई लिखाई मे कोनो दिक्कत छैय की?
ना ना इहों पढ़ाई लिखाई सब नीक से चले छियै।
ओ मजा आबै छै पढ़े लिखे मे?
जी जी बड़ा मजा अबै छै अहाँके मजा अबै छैय कि ना
जी हमरा तऽ बड़ा मजा आबै छैय हम तो पढ़बो करै छी खूब।
वाह अहाँके तऽ खूब खूब पढ़ै छी ना
जी अहाँ एगो बात बताए छी हमरा
हाँ बताबै छी ने
आप अहा केना पढ़ाई करे छी आ कए बजे से केतना देर दिन भर मे पढ़ाई करै छी?
अरे चारि बजेसँ पढ़ाइ छियै अभी हम मास्टर साहेबसे पुछले छियै न तऽ कहले छीयै चार बजे से छियै तऽ चार बजे हमरा जाय के छियै।
अच्छा कोनो बात न छैय हाँ होइ छैय पढ़ाई लिखाई मे एतना तऽ समय लागबे करत आ केतना घंटा पढाई होइ छैय?
ई होइ छैय एक से डेढ़ घंटा ज्यादा से ज्यादा दू घंटा कभी पढ़ा देबइ छैय।
कथीके मास्टरजी छै, बढ़िआँ पढ़ाबै छैय?
जी बरा नीक पढ़ाबै छैय मास्टरजी अहाॅंके एक बार स पढ़ै छी ना याद रखै छिय।
अहाँ बोले छी त एकदम पढ़इ छी तनिको चिन्ता ना करू।
जी जरूर प आबै छीय ने तऽ हमरा कहै छीय अहाँके सस्तामे हम पढ़बा देबे छियै।
जी काहे न एकदम जरूर पढ़वा देबे छी अहाँ कहिया आबै छी बताउ ओहिया आबै छी जहिया बोलै छी ओहिए आबै छी उ कु बारहवीं के पढ़ाबै छैय बारहवीं के लइका सबके?
ई तऽ हमरा ना पता छियै यार अहाँके बारहवीं में छियै क?
हाँ हम तऽ न हाँ हम बारहवीं में छियै।
तऽ ई तऽ हम ना जानै छीयै बारहवीं के हाँ पढ़ाबै छै लेकिन इहवां न पढ़ाबै छै। ओ अपना ऊ कहानु कोनो एथी छियै ने उहें पढ़ाबै छै उनकर कोचिंग सेंटर छियै इहवां नया नया खोलले छियै न सेंटर से पढ़ाबै छियै अभी तनिका ज्यादा लड़का हो गेल छैय ने बीस पच्चीस गो तब खोलले छियैऐ ना कि ऐसे ओ अपना एथी जिया पढ़ाबै छियै सेंटर मे
तऽ अ मतलब के पढ़य लए हमरा जाय के पड़ै छैय ओतना दूर
ना तऽ हमरा दूर उतना थोड़े ने जाय के पड़े छैय चौक पर अपना पढ़ाबे छीयै ना।
को अपना चौको पे पढ़ाबै छैय?
जी जी ओहि से तऽ कहै छियै।
चलू तब तऽ नीके छैय की पढाबै छैय जब नीक अहाँके समझ समझ आबै छैय ऊ लोग जे पढ़ाबै छै?
जी जी बाडा समझ आबै छैय अहाँ से का कहियै
ह त बढ़िआँ से पढ़ै छीयै अहाँ?
जी हम बड़ा बढ़िया से न पढ़े छीयै नीक से पढ़ लेबे छीयै।
क्वेश्चन उस्चन पूछै छैय सवाल उवाल तऽ ओकर जवाब दे दै छी नु
जी अहाँके एक बार पूछै छैय चाहे सए बार पूछै छैय चाहे एक हजार बार पूछै छैय ओ सब मे ए ए बता देबे छैय।
तब तऽ ई बड़ा नीक बात छैय ऐसन ऐसन कितना कमे टीचर होय छैय।
अहाँके आवाज धीमा हो गैल छियै।
बोलै छैय इतना केतना कमे टीचर होय छैय कि इतना बार बताबै छैय।
पता छीयै चालीस साल के हो गेल छियै लेकिन शादी ना कयले छियै
ओ सब छोड़ू ना उ लोग के पर्सनल बात छैय हमनी के पढ़े से मत लब रहेके चाही
नहि नहि ई कहे बला बात चलै छैय ने ओहि से कह देले छीयै।
ई कहैवला बात कहाँ छऽ की बोलै छी सब बात कहैवला ना नु रहै छैय।
आओर कहै छैय ना अहाँ के सुने में आयल छै फर्नीचर कीनले छियै केना के देले छियै?
ना नू खरीदले छियै खरीदे के मन छियै अइ ले कि बाद एगो कुर्सी लेबे के मन छीयै न त समय लागे छैय त कनि दिन मे लेेबै अभी ना लेेबै किछु दिन बाद लेबै
अहाँके आवाज अब फेर धीमा हो गेल छैय।
बोलय छी अभी ना लेबै छी कुछ दिन बाद लेबै छी फर्नीचर
वाह कुछ दिन बाद लेबै छी कितना कैसे लेबै छियै अहाँके?
ओ देखू ने जेतना लेबै छी, जितना लेबै छी उतना देबै छी।
वाह। अहाँके हम एगो बात कहैके चाहै छियै। तहिके आधा घंटा रुक न जाइ छियै काहेकी पूरा छियै ने करेज ऐसे दुखाय लागै छियै ऐसे होय छियै।
अहाँ देख लु अगर अहाँ लग अछि अथि, दे आब। जे अथि बुझायत अहाँ उहे करू जे अपनाक मोन मे लागै छै।
अहाँके पूरा आज हो जाय छियै मने ओसभ काम। हफै छी अहाँके। और कहै छी ने अहाँके खाना उना बनाबे अबै छियै कि नै
जी खाना पीना बना लेबै छी।
नीक ढंग से बना लेबै छी?
जी हम त बोलै छी जानय छी पाँच गो औरी कर के
जी।
आ आ रख देबै छी ओ मतलब कि रातमे करल जाय छैय।
ई त अहाँके नीक कहय छियै। बहुते दिकत ने होय छैय ने। अहांके पताहे छियै ऐसे ऐसे ऐसे बात न छै से अहाँ आर के खाली होय छैय कुछो। ठीक छैय पहिले बात क ने लेबै छी ओकर बाद दोसर बात कर अपन करै छी।
जी जी ठीक ठीक। अहाँ अपन ख्याल रखै छी?
जी अहूँ ले खयाल रखै छी। और कहै छी ने अहाँके खेल उल मे सबसे खेल कोन सा नीक लागय छी?
हमरा खेल मे त सबसे ज्यादा नीक लागै छै अभी बैडमिंटन बड़ा नीक लागै छै ओकरा बाद लूडो गोटी बड़ा नीक लागै छै।
वाह अहांके त बड़ा नीक नीक नीक चीज पढ़ै छै। हँ त हॉकी, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड वॉलीबॉल, लूडो छ्का आइस पाइस दोलापत्ती सब नीक लागे छै।
खूब खेल खेलइ छी, अहूँ खूब नीक नीक खेल खेलइ छी। अहाँ सब खेल खेलै आबै छै?
जी अहाँ सब खेल खेलै आबे छै अहाँ के आबइ छै ने एक बेर देखा देबै छी।
हँ जरूर हम आइ छी अहाँ जब भी बोलाबै छी हम अहाँसँ मिले आ जाइ छी।
जी जरूर त आबै छी ने अभियान मे अहाँके के देखा देबै छीेऔ की की खेलै छी जी
अच्छा ठीक छै आबै छी चिन्ता ना करू।
जी जी। और कहै छी ने अहाँके घर मे पंखा किनने मे आयल छी कि नै नया कीनले छियै केतना कैसे
जी एगो ले लेबै छै मन करै छै ने लेबेके तऽ ओे लए ले लेबै छियै तेरह सौ में पड़लै छै बड़ा नीक पंखा हवा देबै छै।
इहों तीने सौ में परले छियै।
ओ तऽ कै दे देबै छै हो सकै छै।
हँ हँ हँ हॅं निक ए दाम बडा छै
आओर बताउ न अहाँके खाना पीना मे तऽ बनाबे आ जाय छै अहाँके तरफ मौसम केना छै मौसम एऐसन मौसम छै अइ में चाय उइ बनाबे के पिये छै कि न?
जी हम पियै छीयैं चाह पियै छी पकौड़ा खाय छै बड़ा नीक मौसम छै अहाँके ओरी खाइ छी कि ना?
हम न नु खाइ छी नहि त ऽ हमरा चाय बनाबै बड़ा नीक आबै छै।
हँ अहाँके अहाँके चाह सबसे नीक लगै छै कि पकौड़ा? ह
हमरा चाय नीक लागै छै तनी मनी
बां अहाँके तऽ बारा चाय पसन्द करै छी दिन भर मे केतना चाय पी जाइ छीयै?
न नु पियै छी चाय हमरा मो मम्मी जी माता जी चाय न देबै छै।
अच्छा कबो न पियै छियै से
न बडे नीक लागै छै कबो कबार जब शादी बियाह होके छै ने तऽ ओमे जाइ छी तऽ ओहिमे कॉफी मिलै छै तऽ
जी ई तऽ बात अहाँके नीक कहै छै कॉफी खूब मिलै छै।
दोकान ने खुब पिबै
एहिस पियौ के चाहै छियै
जी ई तऽ बतबा अहाँ एकदम नीक कहे छी कि पियओ के चाहे छी चलू तऽ नीक बात करके नीक लागै छै।